की हाल चाल।
बड्ड बढ़िआं बदबश अपन कहियौ।
सब ठीके छै भेलै भ। भजन भजन सब।
नहि हमर भोजन आब कनि कालके बाद हैत।
एते अबै आर कऽ।
हम तऽ कनि विशेष रातिके जागल रहै छियै तऽ सुतयसँ आधा एक घण्टा पहिने भोजन कयलहुँ।
आयुर्वेद कहैत छै जे सुतै छै चारि घण्टा। पहिले भोजन कलिय।
ह। बच्चा हमरा से इ चारि घं्टा पहिने कहले तऽ देह अलसा जा। ताद अलस हय तऽ कोनो काज नहि हत फ।
से बात तऽ छै। ई बात तऽ सत कहली।
दिनके हमर ऊर्जा समाप्त भऽ जायइत अछि। बच्चे से होइ छै ककरो हँ ककरो होइ छै उल्लू वला स्वभाव रातिक के ढगे वालला हँ कत रहै छै ओने कहै छै जे शरीर मे जीन रहै छै। छै क।
हँ नहि से सबके होइ छै अपन अपन देख। अपन अपन क्षमता। ओ होइ छै से बात एहन कोनो नहि छै। से जे कोनो अनोखा बात छै।
हम शुरुए से ई सच गप छी जे हम शुरुए से हम अहाँके छ से आठ घं्टा ताके नीदे नहि ल। सकै छी जहिया हम गलतियोसँ लऽ लेलहुँ छओ से आठ घण्टाके नीन्द तहिया हमर अगिला। दिन एकदम खराब चलि जायत हमरा। देहा थकनी। थकान देह टूटे या पूरा टटा अछि। मोन नीक नहि लागि रहल अछि। मने असहजता।
असहज भऽ गेल हँ। हू ह।
ओना जे छै। जे हम अपना हिस। हिसाबसँ जेना देह के बना कऽ रखने छी। अपन व्यवस्था जे। जखन भूख लागल तखन खाउ जखन प्यास लागल तखन पिबू जखन। नंद लागल तखन त नंद नहि लागल। कर नहि सु। तऽ ओहि वलामे। अथी होइया हमरा लगभग अहाँके। तीन से चारि घं्टा मुश्किल से नीद रहल आ अपने समय पर टूटि जायत हँ आ पूरा। एकदम मन एकदम। ताजगी से भरल रहै अछि। आ काज एकदम बढ़िआँ। सुचारू रूप से चलै छै।
सुचारू रूपसँ भऽ गेल।
आ दिन कतबो सुन्दर रहै ठण्ढा रहै गरमी रहै जाड़ तड़ किछो रहए। तऽ हमर दिन क। समय में हमर ऊर्जा काज नहि करैत रहैय।
राजाज नहि करौ ह
ह हम, अधिकांश
ह से होइ छै, बहुत लोकके। अप- अपनन -अपनन!
हठीर कहि यो! य बने रहल या कोनो व्यवथा। खान नवका बनेवा के रहल छै।
से तऽ छै,, रतमे कनि शान्तिसँ लोक
हँ तऽ हम अपन रति के केलहुँ, अपनो चीज के हमरा खोजे लिखबाक सर तैयार करबाक ह! खोज लिखबाक हम अपन रात के क केलउ, दिन के नहि कर द तबो ने जनी उटााकऽ पढैत! ै छै। हँ शारीर काज, मेहनत जे भेल म दिन क। क लेलहुँ, मानसिक वला बेसी ी नहि केलहुँ। कारण ओ जेखन रहबे नहि करत त करब की!
करबर की!
अधीन के रहहिए चमक। त तऽ साररिक! कार्य छोट मोट म मर करना बाकी रात केे हम केलउ।
छोट मोट काजो रहिते छै, एहन नहि छै। तने रहै।
हँ ओहो दिनमे हमरा लग, एक हमरा लगन एकटा शर् रहै अछि छै, हमर शरीर के। कि! दू से तीन बजे के बीचमे, बुझलियै। एक स लऽ कऽ तीन खास कऽ कऽ दू स लऽ कऽ तीन बजे के बीच मे, हमरा कम से कम कम आधा से एक घं्टा के, एकटा छोट आँखि लगने वालला नींद, झ की वला चाहबे करै जेकरा कहै छियै।
हँ, ओ कनी जरूरी छै, सभ लए।
मुह हम जहिया नहि लेब, तहिया हम ओरा नहि। देह हमरा दिन काज करत आ नहि राति काज करत।।
दिन मे गड़बड़ा जाइत छै तहन बहुत लोक के होइ छै दिन मे भेल राति मे गड़बड़ा गेल।
हमरा शुरुएसँ आदत अछि, बस इएह टा हमरा अन्दरमे एकटा खराबी अछि, बकी हिसाबसँ अगर देखल जाय आइ काल्हिके समयके हिसाबसँ
ई खराबी नहि भेलै तऽ अपन अपन शरीरके चक्र भेलै सभ। के दे हक। एकरा खराबी की कहबै।
आओर। किछु ने बंकी भगवती कृपास से सबटा बढ़ियां अछि। भोजन मे हमर कोनो ओत विटण। निर् रहहित। तहन के जे इच्छा जखन मोन परड़ला ई खेबाका के त ओहि टाइम पर अगर भेट। आट समय पर तहन तऽ ठीक अछि।
हँ।
नहि बो चल त। ओहि ल हम मारियो नहि करै छिय जे हमरा।
नहि भेल छैे खेनाइ खेनाइ प्राथमिकता नहि होइ छै। के चाही।
हँ त ओ हम से नहि केलहुँ लेकिन जे नीक हमरा लागल। आवेश वला मून पर। पि गेल जे ह ई चीज के बड हमरा आबे गेल उतकंठा लागि गेल खाायके। नहि। आ ओ जो हमरा परिपूर्ण भेट गेल चाहे अपने से कऽ के हुए। त तऽ ओकर आनन्द खू। खूब सुन्दर ह। आ जँ ओ समय पर नहि भेटल किछु देर के बाद। भेटल चाहे दू मिनट। पाँच मिनट के बादे भेटल त हॅ ठीक छै भेटल खाइ छी। लेकिन ओ स्वाद।
ओ स्वाद न नहि लगे छै इच्छा खतम तहन भऽ जाइ छै। ओ तऽ होइइत छै कोनो चीज।
लेल ओहिके लेल रहै छी। तयार हँ।
तखैन त अतिउत्तम, नहि भेटल तखन त फेर ठीके छै आब की करब ह्म
नै त से सब रहैत छै अहाँ अपन कहियौ भोजन भात की सस भेलै अहाँके
भोजन भात भेलै आइ तऽ तऽ आब कहनहे छी जे उपनयन अछि हमरा अङ्गनामे। काल्हि परस भो हँ हँ मने उपनयन तक। परसु छै? लेकिन, आब चूंकि उपनयन वला भोज होइते रहै छै, विध व्यवहार होइते छै, त वएह त रहै, पुरी तरकारी दु तरहक भुजिया
झुटका बन्धन कहिया भेलनि कि आब हेतैन झुटकाबन्धन, कि आइये जैन। काल्हि हेतनि ने, अच्छा, झुटका बन्धनके किछु दिनके बाद पराते भेने रहैत छै केस कटने ओ कौआ डहकै से पहिने
भ भोरे भोरे रहै छै हँ भोरे भोरे
चूँकि हमरा पन्द्रह बर्ष बरखमे भेल छले आ हमरा ज्ञान अछि हमर छोट भाईके पन्द्रह बरखमे पन्द्रहम चालू होइ पर छले, हँ छोटका बौआ के हिसाबसे हमरा दिन ताकल गेल छले। बचकन के हिसाब से जेठ के दिन ताकल जाइ छै। वैह समय मे सबटा भ गेल और एक बरख के भितर में छै जे अपन माता श्री से हम इष्ट मंत्र ल लेलौं।
अच्छा, से सभ भ गेल।
सेहो भ जाइत रहै छै भविष्य के
निब रीतिरबौ गेल हँ ह अपना सभमे त ईसभ छैहे विध व्यवहार सब परम्परा सब, बड रास जे भेल त तरह तरहके बहुत कए तरह के संस्कार, सोलह तरह के कहै छै अपना सबमे संस्कार होइ छै, हां मरण तक, हँ सेहो छै मरणो के त
आ मरलाके, मरनोपरान्तो संस्कार होइ छै। की ओ जे एगारह दिन के लेल जे बांकी जे रहै छै तीन तीन दिन वला आ तकर बाद बरख दिन पर एक
उनका नाम ह तऽ सब संस्कारे मे अबै छै अपना सबके।
संस्कारेमे अबै छै ने कुदृष्ट भेलाके बाद ई तऽ जीवनक तऽ सोलह टा बीत गेलै ह। तकर बाद। परिवार पर संस्कार पड़ै छै कुटुम्ब सब पर। पड़ै छनि जे आब अहाँ निमहयौन त आइ छाया छियनि त आइ ई छियअनि त आइ बरखी छियनि त आइ ओ छियअनि।
हां हां, पितर पक्षमे।
क्षमे मातर नवमी पितर पछ होइये। तै मे फेर बैसाख मे। गाजालदिय।
जल दियऔन हँ बैसाखमे दिऔन अथिीमे। तिल अा करै। हुनका नामसँ घटदान हत। भोजन कराउ घटदान। करू।
हँ बड बेरास चीज सब छै अपने सबके कहावी छै। कहबी छै ने कि विवाह से बेस।
विध भारी अपने सबके विवाहसँ बेसी विध भारी अपनेसभवलामे छी। तन तऽ छै इएह छै जरूरिो छै कनि। ओ सब चीज एकटा। अनुशासन के जे जीवन के छै ने ओ सब तें संस्कार सब। देल छै ने जे एते समय मे मड़न एते समय मे उपनयन एते मे बिियाह पहिले रहे वृद्धाश्रम आब तऽ कनी बदलि गेलै या ओ सब चक्र लेकिन। तहियौ। मोट मोटी तऽ लोक मानिते छै।
की परिवार यहाँ ईी सब त। परिवार छी देखियौ विद्यालयमे गुरुजी अहाँके बाहरी दुनिआँके शिक्षा दऽ सकै छथि बाहरी संस्कारा संसारके लेल संस्कार दऽ सकै छथि। जे फलना व्यक्ति सामने रहतेै। एहि हिसाब से गप कर हसाब लेकिन घर मे जे संस्कार भेटी छै। आ ओ रहै छै जीवन पर्यन्त हमरा अहाँके राखऽ पड़त किय तऽ ओ अबै वला जे वंश छै तकरो लेल प्रभावित। छै जतेक हमरा हम जिनकर वंश। हुनको लेल ओतबा प्रभावित छलनि आ आ वर्तमान जीवनमे ओतबा छै ओ एकटा चेहह भऽ जाइत छै। दूरी भऽ जा छै जे अहाँके पकड़ि कऽ चलैयए टा पड़त तें ने लोक कहै छै संस्कार लोक अपना घरसँ सीखैत छै।
घरसँ सिखै छी।
ह। बबै छै मााय बाप समाज बहुत तरहके छै ओहिमे वएह संस्कार देखियौ। आइ अपना सबके मिथिलामे बहुत तरहके समस्या उत्पन्न भेलै बीमारी एलै ई भेलै ओ।
बहुत -बहुत ह।
त सब नीक से लऽ क खराब तऽ पढ़ल लिखल छथि सेहो आ जे अनपढ़ छथि चोपढ़ छथि किनको। सब घर मे जमीनी विवाद होइ छै अपना अपना सहोदर मे होय छैन भाए बहिन में भ जाइत रहे छै, माय- बाप में भए जाइत रहे रहेत छै, बाप -बेटा में भए जात रहे आइ के जुग के समय मे लेकिन तैयो कतौ सुनलियै हे जे जमीन के विवाद के खातिर मे भाए भाए के चक्कु भोक के मार देलकै।
छेयै सही बात छै।
ई चलु लेकिन आत्महता कऽ लेलकै से नै सुनने हेबै। एकर कारण ई छै जे अपना सब बलामे जे जहाँ कोइ व्यक्ति छल उ जे संस्कार जे दै जाइ छल परिवार मे
तहि दुआरे ओकरे थो मे अथी जाय छै न मनोबल रहै छै।
देखबै जे कतबो खुन खुनामे जेना झगड़ा भेलछन लेकिन काएल अगर हुनका घरमे बे बेटी के विवाह छीयै। ओ सबसे पहिने आगू आब कऽ ठाड़ भऽ के काज करतै आ रहतै तत्पर जे हमर भतीजी के बियाह छी तऽ फलना के बियाह छी त ई चीज चीज सबसँ पहिने इहे फेर मार झगराबादमे हैत।
माएर झगड़ा बादमे हेतै।
छै कि नै अ ओय दिन एकदम अहाँ लगबे नै करत त हमरा अहाँके किछ याद छै जे कहलके जे काएल भेलै जे हिनका दुनुटा मे आपस मे एतेक मतभेद छलैन जे ककरो देखऽ नै चाहै छलखिन्ह ऐखक ऐख नै सोहाइ छलखिन्ह छले की नै हो छै कि नै।
छैहिए
गाअ के परिवार में संस्कार लेकिन आबक समय में नै भेट
पहिला तै आब आब संस्कार तऽ छहीए संस्कार तऽ सर्वोपरि चीज छै आब कनीक ढिलाए भेल जाइ छै सब।
भऽ गेल छै नै त आब देखियौ तै फलना तै एहना के ओ जहर खा लेलक त आय ई खोलल कै, ऐना खोलल, ई सब आब दुर्बुद्धि सुनै ले भेटैत रहै छै।
कमजोरी भेलै लोकके।
मानसिक मानसिक जे छै लोकके शक्ति आब रहलै कहाँ ई सब मानवीय परम व्यवस्था थोड़े छीयै। ई सब हां ई सब जीबैत त मानसिक
अभी के, नै तहयौके -
जीवित मानसिकता वला की भेल तऽ जे अपन केहनो परिस्थिति रहल ओकरा हिसाबसँ आनन्दमे काज केलक। आ भायजी हमरा बिगड़ देलक जे हमर दू धुर जमीन अहाँ राएख ठीक छै भायइी बिगलत कोनो बात। काल भने जााके। कोल बन। हम छोट भए छै ने दू दूर खले।
आ ओकरे ओकर समाधान तकतै लोकग आत्महत्या किए करतै।
तऽ अपना सब वाल में सोलह संस्कार मे इहो सब बीच -बीच मे देल जाय।
इहो सबचल जाइ छै।
तऽ बच्चो छ ने ह बौआ फल्ला कक्का छैऽ गोड़ लगियौ।
हँ- हँ बच्चे सब सिखायल जाइ छै की बोलो ग ह -ह।
छै कि नई चाहे हुनका आपसमे कतबो दुश्मनी रहतन। लेकिन यहाँ चीज सब छै परिवार बाद के चीज के यहा सब रहे छै।